हेलो
हेलो
हँ दीदी बहिन ठीक छथिन
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ हमहु ठीक छिय आओर बौआ बुच्ची सभ सब ठीक छै
हँं सब ठीक है आओर की सब करै छी
किछो नहि बैसले छी गर्मी तते छै जे बैसल छी छते पर
अ तऽ ग तनि देखि बड छै य गर्मी मे बड़ छै आब तऽ आब ऊपर से लाइटोके एते दिक्कत छै
हँ लेकिन ई छै आइ नोत छलैया ताहि दुआरे आइ खाना बनबे के ओते नहि छै
हँ नोत छै खेनाइ पिनाइ नहि बनतै नहि तऽ पता नहि पारस द जेतेै कि नहि दऽ जेतेै ओकरा लागे यैह पारसो द‌ए जेते अपन सबसे भोज मे ते पारस दये जाय छै
हँ लेकिन उम्हरसँ कम चान्स रहै छै उम्हर सँ ओते चान्स नहि रहै छै न दै के
ह और सब कहु हँ की सब होइ छै घर मे सब ठीक है ज
हँ घरमे
खेनाइ खेनाइ पीनाय ह ओै एक मिनट अहाँ आ और सब ठीक हइ घर मे कहू घरक लोकसँ हँ हँ नोते खाय लए जाइ छथिन सबटा तै एते हल्ला भऽ रहल छै बौआ
अच्छा कथीके नत छै
न त बोज बुझल अछि हमर बौआ छोट छै तऽ ओहो हो छै न यै ह उ नै लजैयौ ओकरा यौ आओर कहू
ब‌उआ जाय नोत खाय लऽ से ‌
हू
अच्छा
ओ उ च कहै छी ने अर कनि दिन बाद जे तऽ दोसर ब तुत नै नेहेला अपने ल दूर छै ने
मन्दिर पर हँ कतय व्यस्त भऽ जाइ छी आहाँ
कतहु नहि ये की कहू बच्चा छोट ह एते परेशान करैय एते तंग करियै कहै छै नै
मुगा हँ से तऽ छै मिथिला के भोज जे आमी छै तऽ खाय के मोन तऽ ककरो भ
एते तऽ चलो जतै कनी दूर छै ने घुमि कऽ जाय पड़तै तऽ ओहि दुआरे कहलियै जे दूर पड़ि जेतै ने कहलीयै नहि जाउ आहाँ तेयौ ओ जाए लऽ जिद क रहल छै रहल छी पछे जायब जायब हँ तहि दुआरे कहलियए समय साल खराब छय आओर ऊपरसँ गर्मियो एते छै बच्चा सभसँ नहि जेतै कनि पैघ रहेते कऽ चेतन तक बला ह‌इया नन्दो के बजा देै छी नन्दो से ने जा न के न आओ आ
आओर नया न्यूज किछो बताबियउ राम घर
आ ओर की बताबै बताबिय आ तऽ बहु जी छा
हँ
भौजी सब ठीकठाक है छय
हँ भौजी तऽ ठीक छइथ गर्मीमे गर्मीसँ परेशान छइथ
ओ तऽ गर्मी से आप सब परेशान है की कहू बच्चा लगो तऽ और बड़ दिक कत होइ छय बाउजी के किया ने हल्का हल्का अथी दय छियइ किछो पहिरे ला
साड़ी सभ पहिरै छथिन सूती साड़ीसभ
ओ और अहाँके मम्मी ठीक छइथ पप्पा अहके माँ पप्पा ठीक छइथ ओ
तऽ हे खादी खादी भण्डार मे देखलियै मिथिला पेंटिंग के अथी दुपट्टा सब बनल
हँ हमहुँ बनबैत छियइ अगर अहाँके बनेबाक हत तऽ हमरा कहब जे के सब लेब साड़ी लेब सुट लेब डोपटा ले पाग लेब सब चीज हम बना देब हमरा सब चीज बनाल आबै छय क कनि पहिले कह जबै तऽ बनबैमे सुविधा हेतइ
हँं क्य बी हेलो